हेलो
हेलो
नमस्कार की आवाज साफ आब रहल छै
हँ बिलकुल साफ आबि रहल छै नमस्कार अहाँ केहन छी हेलो हेलो
हेलो
हेलो आवाज आबि रहल छै
हँ हम बढ़िआं छी अहाँ सुनाउ
हमहूँ नीक छी आइ केनक पढ़ाइ कहि रहल छलहुँ तखन सोचलहुँ केनक गप्प सेहो बनि जाय
बहुत नीक कोन विषय पढ़ैत छलहु
पढ़ाइ केना करबाक चाही ओहि विषय पर एकटा लेख पढ़ैत छलहु
अहाँके की लागैत छै पढ़ाइमे सबस पैघ समस्या की छै
हमरा अनुसार ध्यान केन्द्रित करत
हँ ई समस्या बहुत विद्यार्थीक संग छै
हँ विशेष कई मोबाइलके कारण
मोबाइल एक तरह से बरदान सेहहो छै आ चुनौती सेहो
बिलकुल
एक क्लिक पर हजारो जानकारी भेटी जाइत छै
हँ मुदा ओही हजार जानकारीमे सही जानकारी चुनब कठिन होई जाइ छै
ई बात सही छै
बहुत विद्यार्थी किताब खोलैत छथि
हँ
मतलब पाँच मिनट बाद मोबाइल उठा लैत छथिन
ई तऽ बहुत सामान्य बात भए गेल छै
आ फिर सोचैय छै ध्यान किए नहि लगैत छै
अहाँ पढ़ैत समय मोबाइल दूर रखैत दियो
हँ अधिकांश समय
ई आदत बहुत उपयोगी होयत
हँ जखन ध्यान भङ्ग करना चीज कम रहै छै तखन पढ़ाइ आसान है जाइ छै
सही कैहेलियौ
अहाँ इसकुलमे कोन विषय बेसी पसन्द करैत छलहुँ
हमरा इतिहास बहुत पसन्द छल
इतिहास की एक
कारण इतिहास सिर्फ तारीख नह होय छै
हँ
ई मनुष्यक कहानी होइ छै
वाह ई बात बहुत नीक कहलउ
धन्यवाद
हमरा विज्ञान बहुत पसन्द छल
विज्ञानक कोन बात आकर्षित करैत छल
प्रश्न
मतलब
विज्ञान हर चीज पर प्रश्न पूछब सिखबैत छै
ई बात सही छै
आकाश नीला किऐक छै
हँ
वर्षा केने होइ छै
सही
पृथ्वी सूर्य्यक चारूकात कियाक घूमै छै
विज्ञान वास्तवमे जिज्ञासा बढ़बैत छै
बिलकुल अहाँ
अहाँके की लागै छै परीक्षा लेल पढ़ब आ ज्ञान लेल पढ़बमे अन्तर छै
बहुत पेघ अन्तर छै
केना
परीक्षा लेल पढ़ला पर लक्ष्य अंक होइत छै
ह
ज्ञान लेल पढ़ला पर लक्ष्य समझ होइत छै
ई बात बहुत महत्वपूर्ण छै
कारण अं्क समयक सङ्ग भुला जाइ छै
मुदा ज्ञान सग्रहक छै
बिलकुल
बहुत विद्यार्थी कहै छथि जे हुनका पढ़ल चिज याद नहि रहै छै
ई समस्या समान छै
तखन समाधान की छै
सिर्फ पढ़ू नहि
तखन
अपन आपसमे प्रश्न पूछू
उदाहरण
एक अध्यापक पढ़लाक बाद किताब बन्द करू
हँ
फेर याद करबाक प्रयास करू जेे कि पढ़लहु
ई तऽ ई परीक्षा जेकाँ भय गेल
हँ आ यही कारण ई प्रभावित छै
रोचक
मास्तिक जानकारी निकालबाक प्रयास करैत छी
आ याददाश्त मजबूत होइ छै
बिलकुल बिलकुल
अहाँ दिनमे कतेक घण्टा पढ़ाइ करै छी
घण्टा गिनबाक प्रयास नहि करै छी
तखन
लक्ष्य पूरा करबाक प्रयास करैत छियै
ई तरीका नीक लागैत छै
कारण कखनो दू घण्टामे बहुत काज भए जाइत छै
हाँ
आ ककरो पाँच घण्टा सेहो कम सीखल जाइत छै
गुणवत्ता मात्रा से बेसी महत्व पूर्ण छै अहाँके की लागे छै सफल विद्यार्थी विशेषता की होइ छै
निरन्त्रता
प्रतिभा नहि
प्रतिभा उपयोगी छै
हँ
मुदा प्रतिदनक प्रयास बेसी महत्वपूर्ण छै
ई बात बहुत बेर सुनलियौ
कारण इ सत्य छै
छोट छोट प्रयास समयक संग पैग परिणाम दैत छै
बिलकुल
अहाँके किताब पढ़ब पसन्द छै
बहुत
पाठ्यपुस्तक अतिरिक्त सेहो किएक
कारण किताब लेखकक वर्षोक अनुभव किछु घंटामे सिखा दैत छै
ई तऽ बहुत नीक दृष्टिकोण छै
आजुक समयमे बहुत विद्यार्थी वीडियो सीखैत छथि
ई नीक बात छै
मुद्दा किताबक महत्व एखनो छै
अवश्य
केना
विषयक जानकारी देैत छै
हँ
किताब गहराई दैत छै
ई तुलना बहुत सुन्दर छै
धन्यवाद
देखू समयक पता नहि चलल
हँ पढ़ाई विषय पर गप करैत करैत बहुत समय बीति गेल
मुदा बहुत किछु सिखैय लेल भेटल
हँ हमरो सेहो एहत लागैत छै
अगला ई तऽ बहुत रोच पिछला बार अहाँ निरन्तर महत्व बात क लियौ
हँ कारण सफलतामे निरन्तरताक भूमिका बहुत पैघ होइत छै
बहुत विद्यार्थी उत्साह पढ़ाइ शुरू करैत छथि
बिलकुल
मुदा किछु दिन बाद गति धीमी भए जाइत छै
ई सामान्य समस्या छै
तखन निरन्तरता केना बनौने राखल जाय
छोट लक्ष्य बनाबू
छोट लक्ष्य
हँ
विस्तार बताउ
ज कियो सोचत जे आइ पूरा किताब समाप्त करब
हँ
त ओ जल्दी थकि सक छै
सही
मुदा जेे ओ सोचत जे आइस बीस पृष्ठ ध्यान सँ पढ़ब
तखन लक्ष्य सरल लागत
बिलकुल
आ धीरे धीरे पैघ लक्ष्य सेहो पूरा भहि जाय
सही कहलो
अहाँके की लागैत छै टोपर सभ सामान्य विद्यार्थीसँ बहुत अलग होइत छथि
अधिकांश समय नहि
सच
हँ
तखन अन्तर कहाँ होइ छै
आदतमे
उदाहरण
ओ नियमित पढ़त छथि
हँ
ओ समयक मूल्य बुझैत छथि्
सही
आ ओ कठिन विषयमे भागैत नहि छथि
ई बात महत्वपूर्ण छै
ई बात महत्वपूर्ण छै बिलकुल सही बहुत विद्यार्थी तन अध्याय छोड़ी दे छथि
हँ कारण ओ कठिन लागे छै
हं मुदा टाॅप पर ओहि विषय पर बेसी समय दैत छथि
एहि कारण हुनका फायदा भेटैत होयत
बिलकुल बिलकुल
अहाँके पढ़ाइ लेल सभस नीक समय कोन लगैत छै
हमरा लेल सवेरेक समय सबसे नीक लागत
किएक
कारण मन शान्त रहैत छै
हँ
अध्ययन भंग करिनाहार चीज कम रहैत छै
हमरा रातिक समय नीक लागैत छै
ई व्यक्तिगत बात छै
मतलब
प्रत्येक व्यक्ति कैविक घड़ी अलग होइत छै
अच्छा ठीक अछि तब बादमे बात करब
बिलकुल